हँ हेरो की हाल चाल
ठीक बा अहाँके बताउ
ब बढ़िया आ बताब कॉलज वलज केम चलै छ
क लै छ
केन चलै छै कॉलेज
आ ह ह य बताव
आँ
क्लस जाएक मन नहि क
न है क हे ने की करे जाय क
तोरा तऽ रोजे मन नहि करै छै
आरो आरो आरो क किछो हेतै तब ने जेतै आदमी आ हम गर्मी पड़ै छै गर्मी जेतै कलास
अहाँ के प अहाँके पता प्रोफेसर एतेक असाइनमेंट दे छै जे दिमाग होम जाइत छै
जे जे जे बनेतै ओकर लए कऽ छापि देबै आर किछ
हमरा लागमेंट कम तऽ बैस
अच्छा तऽ नहि करी ने
कड़ल पोड़
क्य करेग परी
असाइनमेन्ट
किया करबी तो दोसर क लै क दी ह ने बए जेतू
प्रोफेसर पकड़ ले
नहि पकड़तौ ओ त आदमी पे के होइ छै दए देबी तऽ केकरा बुझल छै केकरा देली नहि देली
ई सुना चल चल चाय पीबे चली
आ कनी देर मे जेबै अभी तऽ खाना खेने रहियै पेट मे छै अभी खाना बसल
ई बता पैसा के देत
कथी के
चायके
आ जे पी आत वएह देतै आर की कालल तरम देना रहिौ ने राय तू जाही
नहि नहि देल कल कलो हममे द
नहि काल्हि हम त नहि रहियै स्क्रीन शॉट छै हमरा पास अ
देखाउ
आ नी चावतोरना
ठीक है अ अहाँके ई बताउ तोहार स्कलशिप आबि गेल कि नहि
हमर स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयरमे आयल आब तऽ दू साल होयके छै फर्स्ट इयर म हमा भेटल अच्छा
हमरा तऽ लागत नहिऐ हमरा लागत स्कॉलरशिप आबैत आब ग्रेजुएशन पूरा भ जाइत
एकटा आवेदन दए दै ने कलजमे प्रिन्सिपल ल नाय तोसकल छी एनन सारो ई दिक्कत छै आ ई स्कॉलरशिप रहै तऽ सर अभी स्ॉलरशिप नहि भेटल छै त एकटा ए्लिकेशन दए दही बय द कह आाज हम जे कि सोचना आ ग्रेजुएशन मेी दू साल प छू
अभ सोच पड़ी
नहि तो आह नहि सोची सोचे सोचे दिमाग खराब भए जेतौ
तो त दिनभर मोबाइल चलबैत रहै छै
क
त
नहि तऽ काज काजी काज काजी ल छी ल छी हमरा सभके मोबाइल उोबाइलसँ ओतेक फर्क नहि पड़ैएा अपन दिन भर काज केलहुँ राातमे सुतलहुँ
ोड़ा ब ोड़े बार मे पता चल रहै दिन भर मोबाइल च निखिल हु निखिल द दो सटा मोहलला वा
चिन्ते नहि चिन्तो नहि छै निखिल तिखिल आ हमर रूममे हम की करै छिय ओकरा निखिलके की पता हम चिन्हतो नहि छियै ओ हमरा नहि चिन्हैत छै किछो बाजि देलियी हँ
ओ ओ ओ कार कार हल ब कि इंस्टाग्राम चलाबैत छै
नहि नहि इंस्टाग्राममे एकटाम छेबे नहि करी देखली अ हम आइडियए नहि छै इन्स्टाग्राममे ठ छै ने किछु किछो केओ कहि द छै तऽ मानि लै छी बात
नहि न मनसे भूझले छै त पूछले छै अहाँके क चलाबै के नहि चलाबै
अच्छा नहि नहि चलबै छीियै
आइ होस्टेल के भोजन देखल
कथी
होस्टल के भोजन देखल
हॉस्टेल एखाना त बड़ बेकार होइ बापू बाप हमर एकटा दोस्त रह भी वेग उझली आ ओ बेची हमर बेचारा ग चूहा गेलै
अच्छा अभी अभीे ठीक बै
आ पता नहि कत छै सं्पर्क नहि छै हतै ग तू हेते कतहु आरे बड़ा मोनहार लोक छियै ओ सब हमसभ नहि लगे छी ओसभ एने कोनो ल छी ओसभ एने इ छ ओ सब हँ ह
हमरा के लागत के लागत क होस्टल के दाल मे पानि बेसी रहैत छै
आ हस्टल ह टा भुजतो नहि छै सबजी बुजी बुझली तरकारी एहेन बनतौ की पान पानन रहतौ चाउर एहन उलत ची आ ओ छटनी माल लए क तो मार्केटसँ सब्जी के नाम पर ा की बनतै ओहिमे खाना
अहाँके ई बताबह काल्हिी राति ई गेम खेललाह कि न
नहि रे काल्हि काज रहौ हमर अ तऽ नहि खेललियौ काज केलियौ तकर बाद फेर टूटि गेलियौ समयए नहि भेटल हमरा
हमरा तऽ खू पूरा रति खेल
खेलल तू पआरा
पूरा रात खेलि तखन क्लास मे तखन क्ास में सुतल रनब
अच्छा तैं सुधल रहै छास बजलो कोनो बात नहि खेलली ने मजा गेलल ही ने री
हँ बड़ी मजा कली
तऽ वएह से गेलहु आर की जिंन्दगी इएह मजा के नाम छ कर मजा सुइत आराम से पढ़ाई लिखाई कीछ होइते रहे छै
कैसे चले छै पर परीक्षा नजदीक छै
अरे परीक्षा में किछो नहि देखी सुन कॉपी भर नहि छै बुझलि नम्बर अ अऐब जेतौ कॉपी भरके भी नंबर द आ देतौ बहुत दिक्कत के बात छै भर ने बस तू कोॉपी बस भेर द ने नंबर गेरंटी छू नं्बर देब बेैटा कर तू नहि दय के बाते नहि छै ओ सब ओकरार टाम तऽ लन बललान पे त तो कॉपी भरल छ पै साढ़े त नंबर बस
कमरा नामी लुक पिछले बार
तू कॉपी नहि भरना रही रहै तऽ राइटिंगो खराब रइटिंग पर न रे न बुझ छै लियो रह हमर त कपारे कपारे जरि गेल तो कॉपी लेलियो रह तऽ आ बुझ त फ फुरैए नहि जाइत कि ही की नहि दिमागेमे होल भए गेलै कि की रहै बापो बाप
ई ओ तऽ भारत मैच जीतत किी नहि
देखै हमरा मैचमे कोनो इंट्रेस्ट नहि छौड़े बाप बाप हम देखितो नहि छियै नहि खेलै छियै हमरा तऽ आबितो नहि छै बल्ला पकड़े
तह तऽ भला रखले
तऽ बोलला तऽ नहि हँ ौ रहै लियै सोचलियै कॉलेज मे खेलबै लेकिन एतय तऽ हम आबिते नहि छै टाइमो नहि भेटै छै ई सब खेलय कुलैके
तऽ तहके पता हम देखे लागैत तै छै विकेट गिरे लागै छै
तऽ नहि देखी ने तऽ त त अ छ तोरा बूज आ छ मैच
ठीक छै
अच्ा छीत पसन्द तऽ आ खेलड़ी
महेन्द्र सिंह धोनीथा आई पी एल तऽ खेलैत रह ने
चलै छौ मने ने खेलै छौ
अभी के मैच मे कोइ कोइ नीक न लगे
कोइ नहि न लागै छै चलो कोनो बात नहि आइ काल् के मैच सब मे एकदम रहल पहिने होइत रहै इंडिया पाकिस्तान तऽ सब एकदम पापा सब रहे एकदम देखैत रहै आब त कोनो जान नहि रहलहु
ई बात बता अ क्लस बन्द कर किना
आइ नहि आब काल्हि ने रहै तऽ शाम भए गेलहु रहै काल्हि सोचै छिय नहि जाय लए मसेज दल देखटा ग्रुप पर की भाय केओ नहि अभी क्लास क्लास बंक छै
आास भंग छै
आँ
हमरा के तऽटेडेंस काम खतरा ठीक
अरे रे की लगा देतौ मुँह मे मास्टर ओहि ल कोनो दिक्कत नहि छै हम कहि देबो लगा देतौ ई सब बात के टेंशन नहि ले
तो ओकरा देखे के लागैत छै कि नींद से डायरेक्ट उठि रहल छै
नहि रे हम राति भरि सुत सुतल रहियै कनिटा आँखिमे लाली भए गेल रहै तैँ खातिर नीन्दमे लागल हेबो लेकिन हम नीन्दमे रहि नहि फ्रेश आदमी छियै फ्रेश रहै छियै
हँ बुजली यार यार जीवनमे बहुत कन्फ्यूजन छै
किया की भेलयौ
पहिने प्लेसमंट फिर पैसा फिर शादी
तू सब इहा सब तीनो घुमैत रह अरे थोड़ा जिंदगी तऽ जीले बढ़ियाँ सँ प्लेसमेंट उमरमे न तुमर भेल छै आ प्लेसमेंट मे घुसल छी
जाय जा छी जा छी
कतऽ जाइ छियै
अभी तऽ सनवन पूरा करू अभी असाइनमेंट पूरा करू भविष्य बादमे सोचब
अच्छा हम तऽ नै तू कैर ले तोरा हम अपलोड कए देबौ अपनमे अपना मे नहि बुझली तू क ले बढ़िआस
धन्यवाद रहु तोरके
कथी
तो हार के धन्यवाद ई ब ई बताब ई बताब ई बताबै खातिर
कथी नहि बुझलियौ
ई बतैयौ न कि जिन्दगी पे ध्यान दिअ टेंशन उंशन छोड़ह ई बताबै छै धन्यवाद
हँ नहि जिंन्दगीपर बिल्कुल ध्यान दे टेंशन उशन बिल्कुल छोड़ि दे बढ़िआँसँ जीवन खेप पढ़ाइ लिखाइ किछो उ तऽ होइते रहतौ आरामसँ हेतौ आइ नहि काल्हि तऽ भइए जाइ छै सभ कतहु ने कतहु लागिए जाइ छौ पाइ कमबै ला नहि बुझलियै
हँ बुझली बुझली आओर बताउ
बढ़ियां
बढ़ियां छै
हँ पप्पा मम्मी सब घर मे छै नीक छै
नानी कैसन छै
नानीयौ ठीक छै छथिन नानी गाँव दादी यौ ठीक छथिन हमर
हमार दादी ठीक देखियौ छै दादी ठीक नहि खे छै बीमार पड़ल रह बीमार पड़ल रहल रह
कोनो बात नहि ठीके छै करबै फेर बात ठीक छै
ठीक छै ठीक छै